च एलो दस मिनट
र चल आब तो से दू बेर ओर बतिया सकै छियौ ओहिके बाद शायद नहि बतिया पे वौ
कतेक अभी कतेक चार्ज छउ
चार्ज एखन सात परसेंट तऽ छौ छ परसेंट
दू एक बतिया सकै छै दस बीस मिनट
बीस मिनट हाँ बतिया सकै छीयै लेकिन रिस्क भऽ जेतै ओना बतियो ने हमरा कोनो दिक्कत नहि लास्टके एक परसेंट तीस मिनट हमरा चलबे करतै तीस मिनट नहि पन्द्रह मिनट नहि ई सवाल के पूछै छै बताह छै
तऽ कथि पुछियै तऽ
तू नहा लेलही
नए
जो पपियाहबा
नहि तू तऽ अथी छै तुहो कहाँ नहेलियै तऽ
हाँ हम नहिएलियै हम आइये गंगा स्नान कऽ केऽ एलियै हे
हम बच्चे क अदेशाम कऽ केलियै हन गंगाजी
गंगाजी हम तऽ गंगा स्नान कऽ के एलियै हे हमरा मे कोनो दाग नहि छै
हमरोमे को दाग नहि छै
ओ दाग नहि छौ मतलब
मतलब कहु दाग हमरा देहमे नहि छौ
मतलब
मतलब मतलब मतलब कुछ नहि मतलब कुछ नहि मतलब
मतलब तु समझा ने त ने
देखहि दाग मतलब की देहमे गन्दा आर लागल रहल जेना
दाग मतलब बहुत दाग एगो दाग होय कपड़ा तपड़ा पर लग गेल दाग एगो दाग होइ छै कॉपी कलम पर इंक तिंक लग गेल दाग बहुत रंग के होइ छै
है दाग
सु रे एके बेेर लेकिन बतिया पैलियो दस मिनट सएह दिक्कत दिक्कत बहुत भेलो
ओतबे भऽ गेलै ओतबे भऽ जाइत छै
तऽ भए जे त भऽ जेतै रह तऽ पाइ ओना तोरा आबि जेतौ एक सौ रुपया के फायदा तोरो भऽ गेलो हमरो दू सौ रुपया के फायदा
तऽ हमर बहिनके अकाउंटमे तेना
हम सपना मे देखलियौ कि पता छौ हमरा दस रुपैया एहि पर आयल आ देखिय पाँच रुपया एतौ तऽ परीक्षा कीन भी हम सपना देखने रहि तीन सौ अठारह एतै तीन सौ चौदह एलै तऽना ते इ हो सपना दस रुपआ देलिय पाँच रुपआ आयते
ह हम हम तऽ देखै छियै ने ओकरा आधा हमरो अबै छै तऽ हम देखलियै एक करोड़ मतलब पचास लाख हेब करतै
ह सहिे कहै छियै हम आइे ना त अपना देखलियै हमरा एहि एप से दस रूप रूपैया आयते बैंक पर
देखे तही ने एक करोड़ रुपैआके पगलवाके
द देखऽमे की छै सपना त अपने अपना आबि जाइत छै
तऽ उएहमे सपनामे देख लतै एक करोड़ लिखायल हेतै आब एतौ ने देख क अइहा एक करोड़ कही एतै तऽ
आब सपना एबे नहि न करतऊ
की
पहिले मोबाइल देखिय जे सपनामे जा कऽ
हँ
हँ लेकिन सपना केखनो अचानक नहि आबि जाइत छै हम थोड़ी ने सपना के अनैत छियै जे सपना आ हमरा पास आ आ
आ सकय छौ कोनो सपना आब सकय तो कानो
हँ
दना ओवला इवला
की
कोनो सपना आबि सकय छौ कुछोके सपना किछोके सपना आबि सकै छौ
हँ से तऽ किछोके सपना एतो सपना दिन कअ जे सपना देखबै ने से सच हेतय
ओहन कोनो बात नहि छै
हम एक बेर देखने रहियै हम दू बेर देखलियै सच भेलै हम देखने रहियौ ने परीक्षा मे तीन सए चौदह तीन सए अठारह नम्बर एत तीन सए चौदह नम्बर एतैऽ अठारह नम्बर एलै ने तीन सए
ह्म
हेलो
हँ
ह बजैत रह हमरा तऽ एना मे हाडे अटैक आबि गेल फेर कटि गेल
तीन सए अठारह एयलअ तऽ कनि दे आओर मेहनत करती रहै तीन सए बीस एतो रहै
तों सब भी एत्तेक सोच तोहर नीचा छौ जे तीन सौ बीस ई नहि कहि भेलौ चारि सए पञ्चानबे
एलऊ कत्ते तऽ
तीन सौ अठार
तोहर सोच कते नीचा रहौ तीन सए अठारह हे अनलए
हमरा सोच तो रहो छह सौ‌ आन' के
हम ओते कतेक रह साफ सुथरा आबयके चाही रहै
ह्म
लेकिन तऽ एलहुँ नहिए
नहि किछु बतिया त मुजफफरपुर भर्ती छै तऽ मुज्फरप मुजफ्फरपुर ओ दिवस भाय जी के कनिया स तू जेबहि छोटकी मम्मी के उहै जे छै विक्रम्मा की बाज न रे नहि तऽ कहलकै कह चलिये गेल
जबै मुजफ्फरपुर
कहले तू आइ साँझमे जाबही ने खेलह हँ तऽ चलिहे आ ओत पर भी मैच छै टूर्नामेंटमे हमरा भाग लिय कहने रहै लेकिन पन्द्रह सए रुपैआ एन्ट्री फीस छै तैं हम कए कि से हम हैया फोन क हँ ठीक छै पन्द्रह सए एंट्री फीस छै तैं नहि तऽ हम चलि जेतियौ
हमूँ हमहूँ चल जेतिय रहै एहिमे की छै
की
अमु त छओ छ का मारती है छओ के छओ विकेट देती है रे
ओके बाद हमर आई पी हमर तऽ आई पी एल सिलेक्शन भए जेतै
हँ त तऽ बैभव सुर्यवंशी सेकेंड पोस्ट लऽ लैतिहीं
फस्ट प पैंतीस मारलकै ने हँ मार एतै छब्बीसेमे पच्चीसेमे
हँ पच्चीस रन मे पाँच विकेट लऽ लेति रो तू चलबै कमेन्ट्री कर'
कऽ देतहु
टी टेनमे कमेंट्री कऽ देबै तऽ अपना से अम्मीर भऽ जेबै अपन सब के नाम चलतै
कमेन्टेट्री तऽ हम ओ कये देबै रविचंन्द्र अश्विन जकाँ
हँ ओतय पर जे मैच भेल रहे सलहामे कनोजर पुल के ओहि साइड ओहि मैचमे तू गेल रही
नहि हमरो बाजने रहए हम लेकिन गेलियै नै टाइम नहि रहै हमरा पास आई पी एलो होतै ओटाइम ओहि टाइम मे आई पी एल चले रहै हमरो आई पी देखलौं
हम गेले एशिया कप मे हमरा महेन्द्र सिंह धोनी कहलकैया सुधांशु जी आइये न आप कमेन्ट्री कर दीजिये
तऽ तोरामे हमरा जय शाह कहलकै रहए
कोनर कप मे पता नहि
फीफा वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप फिफा वर्ल्ड कप फीफा
फूफा वर्ल्ड कप कहैय यो फूफाल
फीफा वर्लड कप रे
फीफा वर्ल्ड कप फीफा फुटबॉलके फुटबॉलके
हँ
हँ
हँ उएह ने जादा पैसा दै छै जादा पैसा उएहे मे दैय छै
ओ फूफा वर्ल्ड कप में कैले जादा पैसा देै छै से पता छौ तोरा
नहि
तोहु किकर फिफा वर्ल्ड कप मे शामिल भऽ गेल
हमरा लेबे नहि करतै रोनाल्डो खेलैत छै मेसी खेलैत छै
तो ओ ड्रीम एलेवन लगभग छै ड्रीम एलेवन कबड्डी पर भी लगै छै
आय
हां हँ ओ जे छै हमर छोटु भाय से कबड्डी पर अढ़ाई हजार जीतलै
के
ओ छोटु भायजी के नहि चिन्है छिही
प्र
बसुआरा ओ जे छै देखलियै राति मे एक बजे तक जागल कबड्डी पर मैच लगेने रहे आ अढ़ाई हजार कैश एले
बढ़िआँ छै
आ फेर पब जी होइ छौ ना पबजी में तू केकरो साथ मैच लगाही पैसा पर तऽ ओहिमे पबजी मे जीतबहि तऽ पैसा देतौ
आ
एगो छै से केते जीतलै से पता चार लाख पैंतालिस हजार हँ छियानवे भेल आ आइडी बड्ड महगा महगा होइ छै पता लगे इधर से कुछ भ हो सकी कानी म फिफा फुआ बर्ल्ड कप ना
फीफा वर्ल्ड कप रे
उएह अभी की कहै रहियौ देखि साढ़े नओ मिनट भऽ गेलौ आधा मिनट आओर तू देखिहि अभी पाँचे परसेंट हमर बैटरीक छै अखन मतलब एक बेर आओर बात भऽ सकै छौ दुर कऽलिऔ एकबेर और बात
हँ कऽले
देखैइ छियौ दू मिनटमे करै छियौ ठीक
अभीकना अभी नइ भेलै हन
अभी तऽ नहि भेल अभी पन्द्रह सेकेंड औ
ए तऽमे खेलबहि
हूं खेलूंगा ले चार भऽ जेतौ नेटवेट एगारह पर कऽ दे ले काट दै छी।